हन
हँ बताउ तब की की कर रहल छियै
हँ हम तऽ अभी चाय पी कऽ बैठल छियै अहाँ बता अपन कहू की करै छियै
हमे तऽ अभी चढ़ेले छियै पिय छै जे कनि दो बरो पीअल जाइ
अच्छा आओर कैसन मौसम वौसम अहाँके घर देनेके मौसम कैसन छै
अभी तऽ तनि मौसम तनि ठण्डा करले छलै तनी बढ़िया से एना लग जेना बारिश-उरिश होते लेकिन बर्षा तऽ भेले नहि वर्षा भेलै न बुन्नी पड़लै लेकिन देखियौ कही राति भरमे बरसा बुन्नी हो जाय तनी ठण्डा राहत मिलत एन्ने क
हँ बर्षा बुनी होबे से ह बर्षा बुनी से मौसम तनी ठण्डा जाइ छै
हँ बर्षा बुन्नी चलल तनी आंधी बिहार चल तऽ तनी मस्त त ठण्डा हो गेल त मनो लागल नहि तऽ आजकल के तऽ एह नै जे स कुलरो फे
ई ई बात तऽ नीक कहै छियै अहाँके गरमी रहे छै बाबा बहु
एते प्रचंड गर्मी हो रहले हेन ने जे हमके की बता त खानो आर खाइके मन नहि करत
खाइते-खाइते त पसीने पसी हो जाइ छियै की खा तब की बनाय आ की खाइ छै
तऽ एने के खानो आर तऽ तेहन होत ने जे मतलब परेशानी वला एगो दूगो चीजऽ स तऽ काम बनत नहि तनी चटनी चाही तनी चोखा चाही तऽ तनि भुजिया चाही तऽ तनि सब्जी चाही
कष्ट छै रोटी बनाबे हालत खराब हो जाइ छै भाइ
तऽ एतऽ दान हाँ फुंसी सब निकलत लेकिन बांकी लोकके की हइ सबके तऽ स्वाद से मतलब हइ
अहाँके बात सही छै
ह-हह जवान के साथ मिलै के चाही आ पेट ऐसन चीज छै न जहाँ एक सांयत सहबे दू सांयत ओकर बाद अंहों ने सहम हमरो खाना खाइ
अपन सासके की हाल चाल छै तबियत खराब ऐं होव-हो -होवल
हँ हमर सास के तनि तबियत खराब भेल रहै म- मतलब हमर ससुरके पुण्यतिथि भेल रहै ने बर- एक साल हो जाइ छै तऽ हमरा आर के ने बरसी होइ छै तऽ एक साल पूरा भेल रहै उहए पुण्यतिथि के रहै उहे तैयारी अपन करै रहथिन तऽ ओहिमे ओ की करलक- -खिन जे चलू ठीक है कनियाँ अहाँ हम हम तनी कोनो काम से बाहर जाइ वला रहियै तऽ कहलखिन जे ठीक हइ कनियाँ हमे ने साफ सफाइ हम कऽ क तैयारी करबै से तनि धूलाइ कऽ लै छी थमके रहै दियौ मम्मी जी अहाँके लेल करबै हम छी छियै ने हम एबै तऽ हम कऽ लेबै अहाँके एहिमे तऽ किए पड़ैके जरूरी हम कए लेबै अहाँ तऽ चढ़े दियौ तऽ कहलन जे न हम क लै छी हमरो तनि मन हमहुँ सोचली चलू ठीक हइ थोड़ा ई सब चीज मे संवेदनशील वला बात हो जाइ छै तऽ कै लेल केकरो रोकटोक
सही बात कहै छियै
तऽ जेना हुनकर पैर फीसल गेले तऽ गिर गेले हहा भरे गिरलखे बुझलियै हा त भरे गिरलखिन तऽ हुनकर हाथे लास्टर भ गेल फ्रैेक्चर भेलै तऽ डॉक्टर के यहाँ लऽ के गेलखिन हमर देवर तऽ देव खिन ठीक हइ भाभी हम लऽ कऽ जाइ छी भैयाजी तऽ छथिन ने तऽ हमहीँ लऽ कऽ जाइत छी हमऽ लऽ कऽ जाउ लऽ केऽ गेल हॉस्पिटल तऽ वहाँपर जाकऽ पता चललै जे हुनका मतलब कच्चा प्लास्टर करैके होतै तनिसँ कलाइपर डिसलट भऽ गेलै हन तऽ हए डॉक्टर बोललकै जे ठीक छै से तनी समय तऽ लागते एहिमे इमरजेंसी मे ल ऽ जाइके पड़तै एकरा तनि हड्डी आर के ज्वइंटस आर के तनि फिक्स करे के पड़ते कियाकि ओ कलाई वालला बात होइ छै ने तनी नाजुक जगह भए गेले त नाजुक जगह भेल के बादमे मतलब ओ आर हँ हड्डी के खिचलनि करलनि जेना तेना मतलब दिन चारि गो आदमी मिलक एगो ऊपर से खींचे छै एगो नीचे से खींचे छै डॉक्टर पकड़ ले छै इमरजेंसी वार्ड में जे सब रहे छै ओहो सब पकड़ ले छै अपना ओकरा केनातो फिक्स कऽ रहल छै कोशिश कर रहले हन कि ओकरा तनि जोड़ क सीधा कर लेल जाय कियकि तनी मुड़ी गेल कलाई ज ली त कल कलाइ तऽ मुड़ी गेलै रह हँ तऽ ओकरा तनि ओकरा जोड़ जड़िके जोड़ त केहनातो खीच विच के ओकरा फिक्स करलखऽ आ तब कच्चा प्लास्टर कर लक् ने कच्चा प्लास्टर करलखिन तऽ पूछल गेलै जे मतलब बतायल जाउ जे की आगेके की होतै तऽ कहै छथिन जे ओ ठीक है अहाँ आरऽ एक हप्ताह या दस दिन अहाँ के देखैत के परत अगर सब ठीक हो जाइ छै यानि कि हड्डी आर अगर बैठ जेतै अपन जगह लऽ लेते आ तनि सुधार उ घर एलै अगर जुड़ रहलै हन अहाँके हड्डी तऽ अहाँके दवाइ बीरो से ठीक हो जेतै आ पक्का प्लास्टर हमे कऽ देल जेतै ठीक छ छै हमहुूं आर रहे सोचे ठीक छै आ की होतै जे अगर नहि जुड़तै तऽ अहाँ की करबै हमे आर ल पूछलियए डाँक्टर से डॉक्टर साहब कहै छथिन जे तऽ ऑपरेशन करैके पड़त जेनाहिंतै हमर सास सुनलखिन जे ऑपरेशन करैके होत ओ तऽ नहि कनियाँ यै हममे नहि कराब नहि कनियाँ यै हमे नहि कराब हँ डर गेल खि- हुनका भय भऽ गेलै अन्दर से
भय से नहि करेलखिन
एत घबराबे छी अहाँ एत्ते भेयवित न होउ एते नहि डरू अहाँके तऽ करैय के नहि पड़त ठीक छै जैसन समय रहतै जैसन इलाज जे जरूरी हइ ओहे ने ने करायल जेतै
सही बात छै
हाँ तऽ डॉक्टर जे कहथिन डॉक्टर साहेब जे बता- उएहा न कराके पड़तै अपना मन से तऽ हमें आर कुछ नहि कऽ
हँ हँ
काल्हि कऽ किछु ऊपर नीचे हो जेतै तऽ ओहोमे होतै जे बेटा बहु लऽ केऽ गेलै आ ठीक मतलब ध्यान नहि देलकै
हँ हँ कहै के बात
ऐं मतलब एकर सास नहि तैयार भेलखिन या ई नहि भेलै ओ नहि भेलै तऽ हमे आर केनाहितो समझा बुझाक डॉक्टरो समझेलखिन बुझेलखिन हुनका कहलखिन ठीक छै अहाँ आर जाउ जेना दस दिनक के होत तऽ अहाँ आर वापस आयब कहलियै ठीक छै तब इहाँ पर डॉ- दवाइ उवाइ लिख देलखिन कैेल्शियम के विटामिन के गोली उली तनि हम कमजोरो छथिन एकदम से एते दूबर पातर एते दुबर पातर की बताउ खाली हड्डी हड्डी अहाँके देख
हँ तऽ कुछ खाए पीयै के डॉक्टर ताकत के दवाई गोली या फिर ताकत के खाना पीना देबै के नहि काल्हि
कहलखिन कहलखिन डॉक्टर कहलखिन जे अहाँ आरके तनि दवाइ के गोली विटामिन के देल गेलै आरे आयरन वाला क सिय वाला ई सब देलखिन प्रानिक भी देलखिन पीयै लेल ए सिरप जे होइ छै ओ सब देलखिन पियल त टाइमहाररके तनी टाइम दी अहाँके पीबे के होत तब हिनकर हालत में सुधारे खूनो आर बननाइ जरूरी छै आ तनि अभी दुखो के मारल छथिन तनि मन अन्दर से दुखी रहै छै खाइयो आ खाना पीना मे भी तनी हो जाइ छै ऊंच निच कनै खाके मन करले कभी कुछ नहि त
तऽ हुनका खायमे का पसन्द अहाँके खानामे को ची क पसन्द होइ छै
खाना मे खाना में मतलब तनि मसालादार चीज सब खेतन ऊ हँ तनि हँ मसासादार सब्जी- उब्जी खेतन ई सब चीज हुनका चाहि खान- पीन में त ठीके रहय छै हँ डा डाँक्- अभी लेकिनएह से मना करे ने हुनका गैसो के दिक्कत शिकायत छै आब गैस बन लगतैन तऽ गैस बन लगतैन तऽ कभी हुनका सिर मे चढ़तनि कभी हुनक छातीमे चढतैन कभी पेट मे चढ़ि जायत कभी कमर मे चढिजात
बड़ा दिक्कत हो जाइ छै
बड़ा दिक्कत होइ छै हम की बताउ अहाँके तब ओएहे डॉक्टर के अपन जे जेना सलाह पर अपन करल गेलै तऽ दस दिन भए गेलै दस दिन भेलाके बाद हमे आबि गेलियै हॉस्पिटल फेरो देखबऽ पहिले त हमर देउर ल गेलखिन हुनका ठीक है हमहीं ल के जाइ छी जब वहाँ पर गेलखिन तऽ पता पता चललै जे हँ तो है डॉक्टर कइल ज भी पहिलेसँ सब हालत मतलब सुधार भेलै हन हँ सुधार इ भेलै न नमज जादा दिककत नहि छै अहाँ ठीक से रखले छियै से हिनका जादा मूवमेन्ट आर नहि करैके जादा हाथ उथ अगर हिलेथिन डुलेथिन काम उम करैके कोशिश करथिन तब त हिनका दिक्कत दिक्कत होत तर लेकिन ई अपन सावधानी बरत लखिन हन अपन ख्याल रखले छथिन तऽ इननक अभी हालतमे ठीक है तऽ अपरेशन करके नौबत नै एत
नहि नहि छै न ई बात त ठीक ठीक छै भइ नहि तऽ सब परिवार परेशान हो जाए
सभ परिवार परेशान हमर सासके आधा जान त ओ ऑपरेशने वालला सुनि कऽ सुखि गेले रह
कि परेशानी बढ़ जेत छै
हँ फेर परेशानी बढ़ जायत हँ सबसँ ज जााददा दिक्कतऽ ई न हो देखियौ बीमारी उमारी ठीक छै दवाइ दारू से ठीक हो जाइ छै ओ ठीक रहै छै लेकिन अहाँके सेवारा करना दू दिन तनि हो जाइ छै बच्चा बच्चा रहल घर के अपन काम रहल बाहर के काम रहल ओ सब करे हुए अगर कोइ मतलब एक एकदम पर जात त बड़ा
हँ हँ नीक बात छै ह आ अहाँके बच्चा के सब के के केहन छै
बच्चा बुतरु सब एकदम बढ़ियां छै अहाँके
अहाँके भी हमनियनके भी बाल बच्चासभ नीक छै
ठीक छै ठीक छै तब अभी सन्ध्याके बेला छै तऽब खाना उना के प्रोग्राम कर
बस हँ हमहुँ जाइ छियै खाना उना के देखै छि यै का बनेै
ठीक छै जाउ बनाउ
हँ हँ हँ ठीक छै ठीक छै नीक छै प्रणाम प्रणाम